कथी करै छी?
नै किछ करै छलिय बर्तन धोइ के छले कहलि ताबे कनि धो लै छी ताबे टाइमो बीत जेतै। आ भइयो जेएत आइ बरतन धुअ लगलियै। हूॅं बरतन धुवेए गेलै आब रहलै नहाइ के। हम नै जेबै हँअ। खाना बनि गेल, देखै छियै पाइन फेर होइ छै ई पाइन तऽ आओर दिमाग खराब कऽ देने येए। ने होइते छै ने बन्दे होइ छै उं कनि - कनि झिस्सी - झिस्सी पड़ै
अच्छा मेघ त हमरो दिसन लागल अइ लेकिन पाइन नै होइये।
हॅं झिसियाइ हइ छै बड़ी देर से झिसियाइ छै ने नीक हेतै तऽ नीक जकाँ भऽ जेतै न।
एनाहिते करत अखन। भरि अथी सेप्टेम्बर, अगस्त।
आ गाय सभ हइ बाहरे मे मम्मी आर चलि गेल छै आब देखै छियै गेएओ भमहियाइ छै हमरा घर करल नै होइत रहैये डर होइत रहैये।
हँ कहूं भाइग - ताइग जेएत।
हँ त के पकड़ऽ जेतै।
हँ।
मम्मी आर रहै छै तखन रोड सब हम जइबो नै करै छियै कतहु चइलो जेतै त के जेतै पकड़ै ले।
हूं सेएह बात छै।
आब मुंह- तुंह झांपि के जेएब हम घर करैले।
अइ दुआरे नै घर करै छियै आ झिसियाइ छै तऽ ओ अथी कहै है भमहियाइ छै।
हूं उं भीजैत हेतै न।
हँ।
हूँ।
आओर कहियौ?
आओर कथि कहू हमहु आब कनी काल मे नहेएब। खाना बइन गेलै।
बनि गेलै?
हूॅं बनि गेलै। जनकपुर गेल छी यै?
हँ हॅं हम जनकपुर हूॅं गेल छी हम जनकपुर। हँ एंह घूमै मे तऽ मजा अबै छै।
हँ ओतऽ के जे छै से सबटा केना राम भगवान के अथी भेल छै सबटा धनुष सँ बड़ा सभ चीज देने छै ओतऽ।
हॅं बीगहा जे छै कते - कते बीगहा तऽ से कहै छै से अखनी जे छै जइमे धनुष सभा लागल छलै त हम पुछल छलै। त
ह ह।
बड़का टा के छै।
छइहे की।
ओम्हरे गेल छियै? ओतय चारु मतलब जते मंदिर रहै सब मंदिर गेल छियै।
हॅं हॅं।
हमहूँ बहुते जग गेल छीयै आब। ओर हेतै की नै हेतै से नै कहब ओना हम नै। ओनेहियो तऽ दस बारह जग च‌इल गेल छियै ओतऽ। दस बारहटा मन्दिर चैल गेल। चैल गेल छियै ओतऽ पोखेर छैय कएटा। अथी बला कुण्ड बला सब। एगो पुष्प वाटिका ओतौ गेल छियै।
छैय पुष्प वाटिका।
हँ ओतऽ गेल छियै और एगो वेदी वला जतय अथी भेल रहे सिन्दूरदान होइ छैय।
हूँ, हूँ।
चारो भाय एके अथी पर बैठल जे छै ओतौ गेल छियै।
अच्छा हँ छैय बहुतेटा के छैय लेकिन।
आ बहुते दूर- दूर में जहां राजनगर मंन्दिर है राजनगर त‌इयो तऽ कनी नजदीक छैय ओतऽ तऽ बहुते दूर -दूर मे हमलोग ऑटो से घुमलियै ओतऽ गेलियै तब। ऑटो केयने छेलियै तब ओ स‌उसो हर जगह लअ जाइ छलियै कनि देर घुमा फिराे फेर दोसर जगह।
टिकेट लगे छैय ओ जनकपुर मे अथी सब जे देखऽ जेबै तऽ।
हँ मड़वा मड़बा वाला पर टिकट लगे छैय एक जगह और लगेै। दू जग की तीन जग लगै है। ऊपरवला हम नै गेलियै लेकिन इहे हमरा सँ छुइट गेएल।
अच्छा तऽ दोसर बेर चैल जेएब हँ, हँ।
हँ उ वाला पर नै गेलियै और एन्हर त सौंसे गेलियै लेकिन उ वाला नै ओते ओ ध्यान नै रहेै छैय न। तैय दुआरे तैय मे अथीके टाइम छेल्लै राम विवाहके। जहिया हम सब गेल छेलियै तहिया अथी और होय छेलै हल्दी मेहदी सब होय छेलै। भीड़ जादा रहै छेलै बड़ छेलै भीर ओय बीचमे।
हूँ ओयमे तऽ रहबे करे छैय।
हँ विवाह पंचमी होइ बला छेलै तऽ बड भीर।
ओतऽ तऽ शादियो होय छैय नऽ बिआह हेएत।
तऽ हँ शादी तऽ हेबे करै छैय नाय राम भगवानके बियाह होय छै किछ नेै। टाइम मे तऽ अथी होय छेलै। की कहां सब ओय मे हल्दी मेहदी सब करेै छेल्लै ओ प्रोग्राम मे नेैय करै। छै सेसब सएह सबके तैयारी होइ छेल्लै। एहि दुआरे बड्ड भीर रहै छेल्लै। आब एगो हमरा मोन या एगो प्रेम मंदिर जायके।
हँ हँ ओ तऽ छैय हँ हमरो जायके मोन या नै गेल छी हमहुँ।
प्रेम मन्दिर देखेै छियै मोबाइल और पर। और तऽ नहिये एगो प्रेम मन्दिर एगो वैष्णो देवी ई दूटा जायके बड्ड मोन करैय या हमरा। आब कहिया संम्भव हेतै पता नै।
हम बनेबेैय।
अभी बच्चा बुच्ची छै ने आब एते आदमीके लैयो के जेनाइ ठीक नै होइ छै एहि दुआरे। कहेै छी भेए की जेब।
हँ प्रेम मन्दिर और बनारस जे अइ बनारसो बड़ नीक लगै छै जाय मे।
बनारस के हमर पति कहै छलै, अथी टिकट बनबै छी जाइ के हम कहलियै नहि जायब हम, बौआ सब छै अखन भीड़ -भाड़ में के जायत एते दूर बनारस।
ह
तैऽ दुआरे कहलियै नै जायब। दूटा छै एकटा बौआ एकटा बुच्ची ऐ दुआरे कहलिये नै जायब अखन ओई से निक।
अच्छा ओ कोन क्लास में पढ़ैया।
हमर बुच्ची छै पचमां में।
अच्छा!
आ बौआ छै तीसरा में।
ओ तखन त अखन छोटे ऐ।
हूं छोटे छै, बुचिया शुरुये से पढ़ऽ लगलै ने ताहि दुआरे एते आगे कला- क्लास भाइग गेले, एकर क्लास के बच्चा सब दुसरे -तीसरे में छै।
ओ। तऽ बड़का हेतै ने ईसभ तखन चलि जायब घुमि लेब।
हँ कनि पैघ हेतै जब अपना से मतलब चलल- फिरल खूब बढ़िआँ हेतै, आ आब क दू डेग चलतै तेकर बाद पैर दुखाइया- पैर दुखाइया आब तऽ एहिमे हेतै।
तऽ। टेन्थ भऽ जायत नें तकर बाद चलि जायब।
हूं तै दुआरे कहलियै एखन हम कतहु नहि जायब, एहि सभसँ दूर रहब एखन। हँ लग पास वला रहैत छैै तऽ ओ तऽ मम्मी आर हमर जाइ छलै ओतऽ जनकपुर तऽ। कहलकै चल- चल हम छियौ, बौआके सम्हारि लेबौओते दुआरे एतेक चलि गेलियै।
अच्छा!
तऽ अपने गाँंव से गेल छलियै, एत से तऽ नहि गेलियै, ओते से चलि गेलियै। बड आदमी गेल छेलै। बीस आदमी गेल छेलै हमर टोल के हमर पूरा फैमिलीये आ इनहर हमहूं तीन गोरा। हँ हमर टोल के हमर घरके पूरा सभ और टोल पुरका, दस बारह टा टोल पुरका और इन्हर हम दुनू तीनू आदमी। गेल छेलियै।
रिजर्व कऽ के गेल हेबै अच्छा ट्रेनसँ।
ह जयनग एतऽसँ राजनगरसँ ट्रेन पकड़लियै जयनगर जयनगरसँ फेर पकड़लियै तऽ जनकपुर।
हँ ओतऽ कथी कहै छै, तऽ ओतऽ तऽ नेपाली पैसा लगैत छै चेंज
हँ नेपाली, हँ नहि चेंज नै केलिय हमसे बुझिये नै ओना नेपाली, लेकिन चेंज नै केलिय। अपना पैसा ओतऽ मतलब ज्यादा भऽ छओ- सात रुपैआ जादा होइ छै।
अतऽ अपन सभके पाँच सौ के ओतऽ आठ सौ होइ छै।
हँ बेसी होइ छै। तऽ बेसी रहैत छै तऽ लऽ लैत छलै हमसभ कहलियै आब की चेंज करब जे छै खाली ओ अपन लऽ केऽ ओपूरा पैसा लऽ कऽ नहि एलहुँ एतऽ, जे ओ सब दै छलै से ओ कहलियै ओतै खतम कऽ के आयब किया फेर अपना गवनार तऽ चलते नहि ओ पैसा।
हँ नहि चलत, आ चलबो करत तऽ ओकर कम पाइ दै छै।
कम पैसा दे हे, दस रुपआ के छः रुपया देत। चारी रुपया काइट दही, तै दुआरे कहलियै।
ओतय तऽ बड महँंगा छै लेकिन सभ चीज।
हं बड्ड मंहगा, ऐ में ने हम सब कहलिय नै लेब हम ऐसे निक। अपने गाँवमें लेब जाकऽ।
साॅह त ओ
मेन-मेन चीज छेलै से एगो-दूगो लेलौ
ह हँ ओतय जे छेला मुँहे पर जे पेड़ा के जे अथी जक ये। एगो दोगली जका ओय में दैय छै बुझलियै कहलक चौबीस सौ रूपये त बुझ औ चौबिस रुपैये कहलक सौरी सोलह सौ रुपैये कहलक बुझाय या तऽ बुझियौ अपन सब के इम्हर एक हजार रुपआ एक हजार रुपये दै छैे पेड़ा।
तेैय न हमहुँ एगो लेने छेलियै। पता नैय कथी छेलै लेकिन हमरो देने छेलै अहिना बड़ महग कते। तीन सौ के चैर सौ के सौ ग्राम देने छैय। छेला प्रसाद चढ़बै लेए।
हँ बड़ मँहगा दै छै ओतऽ सबचीज खेनाइ-पिनाइ सब चीज छै बड़ मँहग।
हँ खेनाइयो हम सब होटल मे रुकल छेलियै। होटले मे रुकल छेलिलै खाना पीना खा के खाना तऽ हम मन्दिरे पर खेलियै ओएह काल मे जय कलामे गेलियै ओएह कलामे। अथी होय छेलै खेनाय होय छेलै।
हँ
त हमरा और के की मालूम खेनाय एते होय छैय हम सब त अपन दर शन कऽ के ओतऽ अथी पर आगे मे बैठल छेलौ। सब कहै छै नैय-नैय बैठू-बैठ-बैठू-बैठूे खेंने एतऽ अबै हैय तऽ लोक खाऽ के जाय छै एतुका प्रसाद भेलै, प्रसाद भेलै, प्रसाद भेलै। हमरा सबके खेनाय होटल मे बुक ह तैयो आब कहलकै कि पापा कहलखिन कि से नैय एतुका एले छियै त प्रसाद कनिको खा लिअ। तऽ फेर साउ ओते बैठ के खेलियै तऽ फेर तब रूम बुक छेलै तब सब जायगेलियै तऽ फेर ओतऽ रहलियै।
हँ से रहै छैय ओतऽ सब चीजके सुविधा तऽ बड छैय लेकिन महग बड छैय।
हँ महग तऽ छेबे करै भाय। महँग बड्ड छै हरेक समान कोनो भी समान लिअ। हँ ई एन्हर अपना आरके मतलब अथी वाला चूड़ी लहठी सब बाप रे बा आयगे लागल जेना
ठीके कहेै छियै हमर मम्मी पूछल कै एते दाम कहलक किछ
हं बड दाम
हँ हमहूँ सब गेल रहियै न नेपाल तऽ ओय स आगा जे या अथी ततो जाय के रहेै लेकिन फेर ठंडा रहे तऽ नै गेलियै। या आहाँ सब।
नैय हम सब ओते आगेए मे दुकान सब छेलै इए मे लेलौ अथि टिकली सिंदूर सब कनी-मनी फोटो-तोटो एगो दुगो लेल कहलिेयै नेैय
हँ नेपाल मे जे पहिरे या नेपाल मे मोटक वाला जे पहिरे या हँ ओहो सब बपरे ओ सब एते महंगा
उ हँ नैय लेलियै कहलियै बे हम नैय लेब हमरा नैय नीक एक त नीक नेै लगैया दोसर एते महग हम नैय लेब भाभी लेबे केलकै हम कहलियै नैय लेब हमरा पसंन्दे न या इ दोसरे रंग लगेै। हँ दोसरे रंग लगैत रहै छैय म
आ ऊपर सँ एतेक महग दैय छैय।
हम कहलियै हम ऐसेनीक हम इ लेबे नैय करबै एसे दोसर चिज ल लेब लेकिन ई नैय लेब हमरा ई पसंन्द नैय हें-हें
पुर जाउ त खाली बुझियौ मन्दिर घुइम लिअ आइब जाउ बस एतबी नैय त अहाँके ओतऽ किछ लेबऽ आ खाय बला जगह पर बड्ड छैय अथी
आ खेबो करू त मतलब अथीमे नय खाउ होटल तोटलमे नय खाउ, ह एम्हर एम्हर जे बिकाय हइ अथी सब पर मे जेना पानी पूरी और भेलेै और की कहाँ सब फ्रूट त्रूट भेलैय इ सब खाउ इ सब खेलौ तब फेर ठीक छैय।
हँ ओना नय छैय।
हँ अन्दरके मतलब होटलके समानो और बढ़िया नय खाय-पियए वला।
हँ हम सभ, हँ हम सभ खे गेल रहौं एगो होटल त ओय मे उम्हर त सब के कथी सब खेलक क नॉनवेज सब और इम्हर मम्मी दादी सब जे खेलक कथी खाना देलकैय बुझियौ भात दाइल देलक कथी दिनके सब्जी रहैय आर साग जे देने रहै पहाड़ी साग जेना लगैय त रहैय एत्ते टा के मोटे डंटी बुझियौ के केहने दन लगैय देखऽ मे।
की करतै हबर-हबर अपन उसैन के राइख दै हइ जो।
सएह कइरते छैय हँ ऊपर स पहाड़ी साग त बुइझते छियै केहनि जंगली जंका लगैत रहत।
हँ।
हँ।
लेकिन एगो चीज छेलैय एतऽ मतलब सफैअत बड साफ-सुथरा बड्ड साफ सुथरा मतलब दुकानो-तुकानो पर जाइयो देखैय छियै गाममे होटल-तोटल रहत त कते गन्दा रहैय छैय जे महक अजीबे तरहके आ से हम ओतऽ देखलियै इ बड नीक मतलब एतेक साफ-सफैयत बड्ड।
से त छैहे पूरा हं उम्हर पूरा एते बुझियौ एते लोक जाय छैय रहैय छैय फेकैत हेतैय कथी खाइत हेतै फेकैत हेतय एकटा गन्दा नय रहैय छैय एकटा नय।
बड्ड सफैअत एहिके इ चीज हमरा बड नीक लागल।
हँ से-से। आ से अपन इम्हरे बिहारे दिसन यै ओते गन्दा वला उम्हर सब नय रहैय छैय। बिहारे छैय एगो त कि कूड़ा-कचरा रहत हँ। हँ सएह बुझियौ हँ खाली घिनैतय साफ करतैय ओ सब केथी।
खाली घिनावा आबैय छैय साफ करऽ मे कहाँदैन कहतैय हम किया करियए ओ कहतैय हम किया करियै हम केलौ हैं।
त की।